हाँ की हाल चाल
ठीक छै अपन कहियौ और कहा किछोै बैस ल छियै
अच्छा गर्मी छै उमहरो नै बनल यै एखन
बहुत ज्यादा गर्मी छै लाइटो नहि रहै छै एहि ठुमा
बाप रे गाम घरमे ई कोन भऽ गेल छै ये
से तऽ छै गाँवे छियै ने
हँ बौआ
हैया अलता लए कऽ पएरमे रगड़ैयै
अच्छा हां हां
ह मुआवला मुहोमे लिपिस्टिक कटीक लगाए दै छै उएहसभ
हँ तऽ और की बेचारा के ओनहियो अलता अथी की कहे छै पेरंगा के बड शौक
ह सांझ दे लै गेलियै तऽ बिन्दी देलियै लए क ओहिसँ खालिया लगै छै माँ कह माँ कतऽ गेलै माँ कतऽ गेलै माँ कहै छै बाथरूम मे छौ तऽ ओ गेट पिटै छलैया
हँ लेकिन बटुकवला फोटो बड्ड सुन्दर एलै ककर मोबाइलके छलै
भाईजी घीचने छलै आ अथी छलै ने हमरा सबके डिहबार बाबा स्थानमे मैया पूजत नव कने छलै हरीयर छलै खाय लऽ त ह्म रहिते छै जते गाँंव के बिराह्मण सब रहै छै सबके अथी दै छै पाग अथि दूपटा पानि सब देलक पूरा गाँवके लोक रहै छै जते ब्राह्मण रहल कुमारी रहल भैरव रहल हँ कुमारी ब्राह्मण भैरव ई सब जे रहल
सबटाकेँ देलक हँ नीक लगै छलै आ बैसलो छलै से हमरा देखयमे बड्ड नीक लागल
ह्म एगो पाग दऽ देलकै तऽ और नीक लागै छलै नहि ओेते दूर नहि छै एक नहि रस ह त कतै
अच्छा और सब कहियौ नाया ताजा
नहि एतऽ जा सब चैल रहल छै अहाँ कहियो मोन लगैया नहिरामे
हँ ये एहन जगहे छियै से अहाँके मोन नहि लगतै
वएह तऽ गरमी रहे किछो भी रहे
किछो भी रहै आब
ह्म ह्म ओ तऽ कतनो इन्वर्टर रहै किछो भी रहै
तऽ ओ जेले लगै
ओकरा कहै छै चैल जाब ओतऽ अपन एतय बौआ गर्मी लगै छै कहलियै एखन नहि जायब जा हम तऽ इगजाम नहि हेत तम्ह तक
हँ नहि नहिहिन इएह सब बुझै छथिन गर्मी लगै छै रखने छियै अहाँ आब बुझै छथिन ई सब हमरो कहै छलखिन हँ अहाँ ओतेक दिन रहबै से ओतेक दिनमे बुझै छियै एक महीना हम कहि क एलियै न है
अच्छा
हँ तै ने कहलखिन जे एक महि
हँ एक महीना रहबै अहाँ हम कहलियै एक महीना नहि रहबै तऽ हम फेर दू तीन महीना जेबो नहि ने करबै
ह्म
तकर बाद तऽ भेलाके बाद तऽ दिन होइ छै तकर बादे लोक जाइ छै ने
हँ तै न तऽ कहलखिन जाउ जउ काल्हिसँ अहाँके अपन हिसाबसँ सब टा चलत कहलियै एकदम इएह तऽ छै फर्क
किया नहि कहलि आब अपन दुनिया एलियैल हम त दुनिया बचलियै
इएह फर्क होइ छै
हूँ हुँ
एलियै या तखन से अहाँके आइ हमरा दू तीन दिनसँ ओतय बड्ड कमजोरी लगै छलै बुझ बुझियौ जे की कतौ नीके नहि लगै छै य खाइ छलियै तऽ चलयने ने छलै से पचैतनहि छलै एत हमरा जखनसँ एलियै मोन फ्री लगैए
हँ ओ भइए जाइ छै दु अथी मेलासँ हमु एत इलिय पहिले एतऽ तते दुखाइ छल डाट सब लेकिन एत एलियै तऽ माँ करै छै अपनो कए दै छियै हुनको अपन सात बजे तक सुतले रहलौ ओतय तऽ उठ पड़ै छै
तैँ ने कहै छियै ओतहु हमरो भ जाइ छलय भैर रात अहाँके नींन्द नहि होइत रहै छै आ ताहिपर सँ भरि दिन पाँचे बजे उठि जाउ त सब लग हमरा नहि होइत रहैया आब एतय तऽ काल से अपन राज रहते लाइन नहि छै
ह एतए नहि रहितै लाइट एतय फ्री रहै छै इनभर्टर नै लेलियै अहाँके एखैन
सासुरमे छै एतय कहाँ छियै
हमरो तऽ एतय नहि छै
सेमे छियै अपनासँ सेमे छियै यझ बाहरी इएहा बात भेटैत छै ने बाहर तऽ घुमि सकै छी बाहर तक घुमि सकै छी से छै अहाँ टावरमे जाउए अहाँके टावर कटैय लागल हँ
टावरमे जइयौ टावर हँ आब अबैया
वह सब्जी बनलियै न हरिकंचनके उहाए देख गेल छलिए कहिलिए ठीक भेल कि नाहि
कथि चक्का दके बनैने रहिए काटि कऽ
अथी छै सहल छै हमहुं चियै मा कहलकै उएह बनाय ले नीक लगतौ
सबेरे सकाल अपन खेनाइ पिनाइ बनि जायत
हुं अथी छै ने कीड़ा उड़ा लगै छै ने लाइट कटे छै तऽ भए जा
हँ सेहो प्रॉब्लम होइत रहै छै
हँ
हमहूँ एखने नाइटि पहिरलहुँ
हँ
आ घुमि रहल छियै अङ्गना हमर तऽ असुरो तऽतेक टाके छै जे अहाँके अङ्गनामे जरूरतो नहि पड़ै छै
घुमु खूब कऽ गुंजा
ओहो अहाँके बैसल ओकरो तऽ फोने फानवाला रहै छै नै
अच्छा य आखो
यैह काज करैत रहै छै हँ हम कहलियै एकटा और तोरा कैंडिडेट भअ भेटल हं कहि केअ हम कहलियनि पूजा सेहो आयल तऽ जोड़लखिन ह
हँ
हँ तऽ कहलक जे तहन तऽ एक गोटे आरो भऽ गेलै हम कहलियनि जे हं
आओरो नया नयासँ नीक लगै छै ने कनि ज्यादो बात हेतै
हँ से तऽ होइते रहै छै बापरे बाप रोक हँ जहिना हम बतेलहुँ तहिना बता देबै सभके
हुं पहिले हमर पहिले अथी भऽ जेतै ओहिके बाद बतेबै
हँ हँ हं ठीकेमे अहाँके तीन चारि टा अपन भऽ जायत तकर बादमे बता देबै
हँ
तऽ उएह अरिकंचनके सब्जी भात बनतै
बनलै बनाइओ लेलियै साँझ दए कअ एलियै डिहबार स्थानसँ
वाह बड्ड फास्ट चलै छियै ने यै
हू नैहरामे छियै ने
आ ओनाहियओ दिन पैघ होइत छै ने लोककेँ होइत रहै छै व्रत नहि कयल होइत रहै छै आब
हँ
एमहरो एमहरो तऽ अरदार पातरि पड़ल छलैए
अच्छा आब अधारो तऽ चालू भ
बाइसे तारीखसँ आब खतमो हयैत आब तऽ काल्हि परसूमे भदवा पड़ि जेतै ने
अच्छा
हँ तऽ ओ खतम भऽ जेतै
ह हमरो दियादिननी तऽ आइ फोन कयने छलखिन हम कहलिए नीक लगैए तँ नीक लगैए कहलियौ अच्छा
किया नै नीक लागतै बड़ छै तऽ
ह ओ बेैचारीके भए गेल छै पथरी तऽ आओर ठीक छै दिक्कत छै हमरा सभके तऽ ज्यादा दिक्कत छै हुनका प्याज लहसुनसभ कहाँ किछो खाइ छै माछ माउससभ कहाँ खाइ छै
ओ हुनका मतलब सबटा मना कऽ देने छै
ह माछ माउस कहै छैै कि वैष्णवे छियै पता नहि शायद इहो दुआरे मना कयने हेतै नहि
नहि खाइत छथिन
रै चाची से बात करबीही हूँ
हँ
करबी कहै चाची बड्ड बदमाशी करै छै आब इ
हँ तऽ आबू अहाँके केश कटेलियए ने तऽ बदमाशी तऽ करबे करत
ह
केश कटाइत छै बच्चासभके तऽ जतेक बदमाशी तरमे रहैत छै से ऊपर आबि जाइत छै
ह से तऽ छै ह पानि सब तऽ पीयै यै बोतलमे देने रहै छियै हरदम अपन
हमहूं अहाँके भरि दिन छलेलहुँ साड़िये मे तऽ आब एखन नाइटी पहिरलहुँ हेँ
हँ नाइटी मे देह अथी लागैत रहै छै झोरा
फ्री लगैत रहे छै ये आ दूटा और तकै छी एबे ने करे छै ओकरा देखबे ने करे छै साइकिल वाला के ओकरे से लेबे
हँ साइकिलो वाला तऽ नीक रहैत छै
नीक रहै छै आ ओकरा ले हम अहाँके दू पाइ सस्तो करा लेब आ दोकान सभमे तऽ नहि ने लेबाक अछि
माँ घमछा बन्हि देलकै डांर मे भोभरा छै हूँ क्या है मतलब कि छियौ हँ पानी है लो
नानी अपन फ्रीसँ घुमैत रहै छै बच्चा सभ अछि कि नहि ओतय
नहि नहि छै अंगनासँ बाहर जेय अपन अंगनेमे खेलेलक अतय नहि छै घुमयके आदत
हँ से ठीक रहैत छै बच्चा सभके अपन ज
हमहुँ ने जाइ छियै कतौ हमहुँ तऽ अंगने भरि रहै छियै नकियो हममे आयल छियै एतऽ
अच्छा हमहुँ तहिना छियै यै
नहि जाइ छियै कतहु नहि निक लगैत रहै छै ह एन तऽ अहाँके त अथि य त आर ने हमरा तो नै छै कोनो एहन के कहिया अयलियै जतऽ जाइ छै तऽ ओतय परसाद देल गेलियै तऽ सब पूछै छै
कहलिय नहि शादियो बीत गेल
हँ तहिे तऽ रहिते छीयै हम सब कहलिय आ
सएह लोक जे केना पूछय लगै छै यै कहिया एलहुँ कहिया तक रहब
हँ सबसँ तऽ उएह रहइ छै
हू हालचाल बादमे पूछत लेकिन पहिले कहिया तक रहब से पहिने पूछा जाइत छै
हँ हे सारीक अथी करै छौ लठीे पूरा के घीच कऽ ह चौकी पर चलि जाइ छै ओतऽ से पे साफ करते ओ
आरो बा
ह मा सिखा देलकै त कतहु नइ करतै करतै तऽ ओतहिएसँ करतै अथी बरण्डापर जे चौकी ओतअ सॉ ठाढ़ भए क अंगना म करतै
हँ मा मा मा करैय य कोइ केस भेलै ह न
हँ केस तऽ भेलहि अथि यै एय म अथि सब का मंगलकै किछो एकाउंट नंबर या ई सब
ओ पाइ ऐत तहन माँगत जखन अहाँके भऽ जायत ने तखन
कतेक कऽ कॉल पर भऽ जाइ छै से
जाए टा अहाँ कॉल करबै एक बेर म पहिले पाँच सै छ सै ऐत चारियओ सै आइब सकै एखन केलियै तऽ एखन अहाँ दोर नंबर पर एक दोसर आदमी के कऽ सकैत छीयै हमरा फेर तुरत नइ कऽ सकै छियै हमरा लेल बीस मिनट वेट करय पड़त
हाँ
हँ
टाइमो लेकिन लंबा समम लै छै नइ यै
हँ बारह मिनट
हॅ
से रहै छै बारह मिनटके बाद अपने फोन कइट जैत अहाँके देखा देत सेकेंड कते एलै डैशबोर्ड मे जेबै नऽ ओइमे देखा देत हूँ आ जहिना हमर नम्बर डाइल केलियै तहिना जकरा फोन करबै तकरा नंबर डायल
त अथी करऽ पड़त रटअ पड़ते
हँ ओनाहियो पहिले हम देख लै छियै तहन डाइल करै छियै
हू
हँ
आ ओ अथी पर लिखअ पड़तै
हँ लिखअ परै छै सेहो होइ छै दोसर बात अहाँके जे याद नहि रहल
माँ के पूछै छै अपन माँ गे तोहर नम्बर कते छियौ
हँ
को यादे कए लेने छै दूगो नम्बर अपनो सभके रटय पड़त
अपना सबके जय बेर डाइल करबै त हँ हमरो नइ हुनकर याद रहै छै छलै एहि बेर लेकिन सीख गेलियै हुनका पर जे डाइल करै छलियै तहन
हू
तहन जा कऽ अहाँके से सर्वर फेर याद भऽ गेलै हमर बहिन के नम्बर सबके नम्मर याद क ललिये किया तऽ ओ जखने डालि करबै तऽ ओत जयके जै बेर डाइल करबै तै बेर अहाँके लिखअ
तोरो ऐड कए दै छियै एइ मे माँओ के जोइर दै छियै
हँ यै आ गप्प करैत रहब
कोन छै लोक ओहिना गप्प करबे करै छै हाल चाल
न यै हमर भऽ जे तहन अपन कते छै सबकेँ जोड़ि देबै कते नम्बर छै सब अपन कएै देबै धीरे धीरे बात
धीरे धीरे हँ से तऽ होइते रहै छै ओहिमे की छै
जनाम दियादनी के जोड़ देबे अथी कर की नाम छै एना जोड़ि देबय अपन सासु के जोड़ि देबय
तऽ अहाँके हुनकासँ नहि बजैत छथिन